हँ।
की सब भ रहल छै?
एखन तऽ किछ नैय भऽ रहल छै। आब रोटी बनैब सब्जी बना कऽ बैसल छी। आब।
छै रूट
हाल चाल तऽ ठीक अछि अहाँ अपन कहू हँ भऽ जाइया। कनी कनी सीख लै छियै कनीक शुरूमे तऽ
सुनलौ आई आहाँ के रोटी बहुत गोल
नय यौ इ क्यो उं झूठ कहलैथ है हमर रोटी नय गोल होइया हमर रोटी में भारत के नक्शा बइन जाइया।
आ तैयो बना लै छी खुला लै छी।
गोल गोल मरि चार रोटी
नै नै फुला लै छी ह हँ लेकिन बनेल नहि होइया गोल। सब्जी नीक बनाबैइ छी। हँ कहियौ कहियौ ॲं उम। आ एखन आइ हम मटर पनीर बनेलहुँ हे भोरेमे करेला के भरुआ बनेने रहौ आ काइल हमर घर मे
अच्छा करैलाके चटनीयो बनै छै अहाँके अथीसभ दऽक खट्टा तट्टा दऽक भरि कऽ।
हँ हँ करैला के ह्म। लेकिन आइ हमर करैलाके भरुआमे मसला नहि भुजलै नीकसँ। हँ यौ आबैया यौ बड़िया के हँ।
केना बनै छै बनायल मतलब ओकरा शुरुआती जे अ-अखन हँ तरकारी तऽ बादमे बनतै पहिने जे बनतै तर बिरिया
हमर घरमे आहम्म हमर घरमे अथीके बिरिया बनल रहै। अम्म। खे खेसारी द दालि सागके बनै छै आ की कहै छै ओकर
बथुआ साग खेसारी साग।
हँ।
ओ सभके बिरिया बनै छै हँ मेथियो सागके बनै छै नुनियो साग के बनैए छै आ बिरिया जे आहा के खेबय त बिरिया आगू में जे छै से माछो फेल रहत माछो नहि अबै आगूमे नीक
हँ लेकिन सरसो सब कनि सेरसो कनि लहसुन कनि नी अथि सब दऽक बनबियौ। तब नीक आलू के
हँ।
ह बौआ बेटी हमर बहुत बदमाश अछि हम कि
नहि-नहि बेटी बड देखियौ बच्चा जे होइ छै न बच्चा भगवान के रूप होइ छै ओ बदमाश
से तऽ बात सही कहलियैया बेटी तऽ बेटी होइ छै। बेटीए सँ तऽ घर होइ छै।
अपन मिथिलाञ्चलमे बेटीके लक्ष्मी मानल जाइ छै।
हँ हँ सेत छै।
ओ जेछै से बच्चा के आहा बदमाश नै
आओर अहाँके घर परिवारमे सब ठीक छैथ।
हमरा सब ठीकठाक छै आइ ये अहाँके बिआह भऽ गेल अछि?
हँ भऽ गेल अछि अबसोस स लेकिन बोड़ नहि सुन्दर भेटला। नहि सुंदर भेटला नै नीक भेटल भेटला झंझारपुर मे ही रहै छै।
अच्छा,
हँ,
झंझारपुर विवाह भेल,
लेकिन, नीक नई भेटलै। बुझलियै हँ नय मानैय नई कतहु ल जाइया, नै अथी करैया किछु नय नीक नहि भेटल,
लेकिन अहाँके से छै से, एते अहाँके एते दिनसँ अहाँके हमरा दोस्ती छलए। लिई गप अहाँ हमरा कहाँ कहियौ बतेलहुँ,
गुण बहुत नीक अइछ, जे हमर बच्चाके बहुत नीकसँ मानैत छइथ,
ऽ भेले नै यए, ककरो एक्के आदमीकेँ मानथिन न अहाँके अच्छा, अहाँके बच्चो भऽ गेल। बौओ अइछ वाह खुशी भेलऽ ओ
ह, अरे हमर बर खाना बहुत सुन्दर बनाबे छऐथ।
ओ अरे बाहरमे जे बादमे, पढ़ाइ लिखाइबेर में तऽ आदमीके, असगरे करय पड़ैत छै सभटा, ओइमे छै से अहाँके बाहर रहल हेथिन, तइह दुआरे जे छै से अहाँकेँ ओ मजबूरिए सीखय पड़ल हेतइन। ओ विद्यार्थी वाला लाइफ जे होइ छै।
सब्जी तऽ बेसी नैय न ओ मछली माउस ई सब नीक बना लैत छइथ।
नै विद्यार्थी वाला जीवन जे होइ छै ने, विद्यार्थी वाला जीवन मे अहाँके की छै, तऽ ओ हर चीज जे विद्यार्थी चाहत अहाँ के जे भोर मे जे से एक अथी जे छै से बर्फ
हम हुँ सब कते दिन हं स अपने बनेलो हें ओ सब तऽ, विद्यार्थी छलथि हम सब तऽ एन हुं बनेलहुं हैं बहुत दिन स बनेने छियै।
है विद्यार्थी की छै तऽ कनी दिन हमहुँ ई अहाँ के जे छै से जीवन अच्छ
हँ
विद्यार्थी के कि छै एक बैर भोर में अहाँ के छै, चढ़ेलक अहाँके अथी पाईन, ताईन दऽ कऽ बर्तन आ एक बर्तन खिचैड़ आ ओहिमे आलू ददेलैस ओ आलू कनी बौआ स आहां दूरी बनाबइयौ ने आवाज नइ आवै य
विद्यार्थी के भात दाइल चोखा
हँ उएह बस एक बेर बनल आ भोरसँ लऽ कऽ राइत तक अपन खेलहुँ। राइत भोरसँ लऽ क राइत तक खेलहुँ आ अपन अहाँके से छै से ओहिमे पढ़ैबो केलहुँ सुतबो कयेलहुँ, सब चीज आ एकटा अपन आहाँ के थारी राखू ओकरा खा कऽ तुरते धो लिअ तऽ ओते टेंशनो नै।
हं - हं हमी बर सबके तऽ ओ सब अपन खिस्सा पिहानी कहै छथिन न जे बहुत स्ट्रगल केने छथिन, बहुत दिक्कतसँ बहुत दुःख सभ पढ़ने छथिन से सब सुनि - सुनि कऽ जे छै हम सभ आइ हमर दिन चलि रहल छै बुझलियै हँ - हँ
खुशी भेल हमरा अहाँ जे कहलहुँ तहिके लेल नीक लागल।
हँ अहाँ कतऽ रहै छिये।
हम एखन वर्तमान में जे छै से, अहाँके गाम एयल छी। हम कतौ रहै छी। हम तऽ आम के समय मे जे छै नऽ से गाम एबे टा करै छी कियेक तऽ ई आम जे छै से ऐ लीची तऽ हमरा बाड़िये मे होइया ततेक सुन्दर लीची होइये सपेता ए मालदह ओकरा कह- मालदह कहल जाए छै। ओ आम के राजा छय बुझलिय न आमक राजा जे मालदहे होय छै आ मालदह जे छै से ओ अहाँ के अपन एक गाछी मे एकोटा मालदह गाछी मे रहत इ त भैये न सकये
अहाँके घर मे सिंघार के गाछ अएछ
सिंघार फूल के देखियौ रंग-बिरंग के फूल हम जे छै से अहाँके रोपने
सिंंगारक गाछ के फूलो के एते सुंदर सुंग गंध रहे छै जे अहा। के राइत मे एते सुंदर लागत
बहुत सुन्दर हमरा जे छै ने हमर माँ जे छैथ हुनका फूल से बड स्नेह
हू आ ओकर पत्तो के बहुत अकर बत्तो बहुत नीक होए छै बोखार में एकटा सिंघार पात के काढ़ा बनाक पिउ
ओ बड्ड सुन्दर चाय जेकाँ जे छैय। से बना कऽ ओकरा। चुस्की लऽ कऽ पीयू तऽ ओ नीक लगै छै। आ बचले बात जेकि अहाँके हमरा ओतऽ जे छै से रंग-बिरंग के फूलक गाछ भेटत। तऽ अहाँके तऽ फूलक गाछ जे छै से अहाँके रंग-बिरंग के भेटत।
हमरो घरमे गाछमे हमरो सासुरमे ह। हमरो सासुर मे जे छै बहुते गाछ सब अइछ। अपन अंगने मे अइछ बेसी दूर नहि जैऽ पड़ैए।
सुनलउ है। अहाँके सासुर मे जे छै से बानर सबके सेहो प्रकोप अइछ
से नहि पूछू यौ बानर तऽ तबाह कऽ क रखने अएछ एकटा साग नहि हेब दैया एकटा भिणडी नहि हौब दैया किछ नहि हुअ दैया।
लेकिन अपन सबके अहाँके अथीमे कहल जाइ छै जे कि ओ बजरगबलीके अथि छथिन।
हु हु तैय दुआरे लोक नहि भगाबै छै। लेकिन हमर सबके गाममे एते भऽ गेल छथिन नऽ
हम कलकत्ता जे गेल छलौ तऽ ओत जे छै से अहाँके एकटा कोनो मन्दिर छलेये। ओहि मन्दिर पर जे छै से अहाँके बान हँ हमर गाम मे जे छै से एक टा ऐल अएछ बुझलियै।
लेकिन अहाँके गाऽ गाम मे भगाबै छथि ने कियो।
नहि नहि बहुत उपद्रव तऽ बहुत होइ छै मुदा जे छै से अहाँके एकटा जे एलै न ओ एकटा जे छै से अपन अहाँके ओकरा सब रोटी-तोटी सबचीज खाय लै दै छै। ओ अपन अहाँके पड़ैक गेलै पड़ैक गेलै तऽ अपन अहाँके ओ खूब अबैए जाइए अपन अथी। हरबिरो मचेने रहैय की कहू छोट-छोट चीज जे छैय से छोट-छोट चीज जे छै से होइए नहि दै छै सबटा खा लैए छै काँचेमे तोड़ि कऽ
अरे हमर बेटी तऽ सीमेंट एते खाइये एते खाइये की कहू मिट्टी मइट बालू जे दियौन से हुनका बहुत नीक लगैत छनि लेकिन भात दालि जे छै। हमर बेटी के धसे नहि छै। हँ
मैकेे छै देखनाइक
सैह खायला तऽ जाइया ओ हेलो हेलो हेलो अरे हमर बेटी बहुत बदमाशी कर रहल अइछ हँ बालकनी खोइल देने छीयै तें बदमाशी कऽ रहल अइछ हेलो -हेलो